सखी अपन बताल छी।
आब त का क्या सब ठीक छी हमरो।
आच्छा
आबे बताइ छी की चलै छी अभी।
अभी त हम पढ़ाइ करै छी।
अच्छा पढ़ाइ से हमरा एगो बात याद अबै छी कि शिक्षा मनुष्यके जीवनके सबसे बड़का धन होबै छी।
हं
धन दौलत एक दिन समाप्त हो जाइ छै पर शिक्षा कभी समाप्त
शिक्षा कभी नहीं सही बात छै।
मुदा ई होअय छै कि ज्ञान हमेशा साथ रहै छी संग रहै छी। शिक्षा मनुष्यके ओइ निर्म मतलब क्या बोलै छी हम मतब बहुत अच्छा चीज होइ छै शिक्षा समाजमे सम्मान मिलै छी। भविष्य उज्ज्वल बनाइ छी। प्रत्येक विद्यार्थी के अपन शिक्षा के सम्मान करै छी। शिक्षक केवल किताब से शि-शि शिक्षा केवल किताब से ना मिलै छी शिक्षक से भी मिलै छी।
हँ सही।
बात करै के तरीका अबै छी।
शिक्षा मानव जीवनके सबसे बोलै छी अपने
की बोलै छी की बोलै छी?
अपने बोलै छी।
आजु अभीके समयमे तेजी से बदल रहै छी मोबाइल इंटरनेट कम्प्यूटर आ जे रहै छी सब अप पन दुनिया जानकारी से पूरा भर गेलै छी तकनीक एक से एक बढ़ै छी। उपयोग करै छै तकनीके मोबाइल मनोरंजन ना करै छी मनोरंजन करै छी न त बर्बाद हो जाइ छी।
सही बात छै।
मोबा मोबाइल पढ़ाई करै छी भाषा सिखै छी। कौशल विकास करै छी, जानकारी प्राप्त करै छी, जीवन मे कुछ लाभ करै छी। मोबाइल से, इन्टरनेट से।
हुं- हुं -हुं
हुं-हुं बोलइ छी।
शिक्षा जीवनके आधारशाली रील।
हुं अच्छा बोलै छी।
शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज छै।
अच्छा।
अपने बताल छी।